हा हरिओम भाभी आवाज़ अचेव तई।
हा हा अचे पी तव्हांखे अचे पी न क्लीअर आवाज़ थोरो कनेक्ट थियण मे टाइम पिया लॻो चाहे नेटवर्क जो कुझु इशू हो।
हा, न होअ छां आहे मींहं पिया पवनि न, हिन लाइ उहो नेटवर्क नथो अचे।
अच्छा, हुते मींय पिया पवनि असां हिते गर्मी में वेठा आहियूं।
हा हिते छाहे कल्ह बि मींहं पया, वरी अॼु बि मींहं पया, सुबुह खां छा आहे थोङी हाणे गर्मी घटिजी आ, थधो मौसम थी वियो आहे, हेॾी गर्मी नथी लॻे।
अच्छा, हिते त ॾाढी गर्मी आहे मथे में सूर थो थी पए।
हा गर्मीअ जे करे इ आ त सही ॻाल्हि आहे मथे में सूर थो थी वञे, चांय पियो न अदरक वारी। प
चांय बि केतिरी बि सां ॿ गर्मी थी लॻे पो।
हा, इहा त सही ॻाल्हि आ, वधीक न पीअंदा कयो, ॿ टाइम
वर्ना त वरी एसिडिटी वग़ैर ति थी पए। गरम शयूं बि गर्मी में न खाई सघजनि, ॿि तकलीफ़ूं शुरू ति थी वंञनि।
इहा त सही ॻाल्हि आ। सही ॻाल्हि आ, वधीक चांय बि छाहे नुक़सानु कंदी आ न।
हा उहो ई न अंञा अदरक वदरक विझूं त पो जलन ती थी थिए, पो एसिडिटी ति थिए, वरी हुनजो इलाज कयूं।
हा इहा त सही ॻाल्हि आहे कंहिंखे सूट कंदी आ, कंहिंखे न कंदी आ, हाणे मां त वरी छा कंदी आहियां ॿारहां महीना ई अंदरक विझंदी आहियां चांय में, मूंखे वरी ईअ चांय
असां ॿ विझी पिउ, मसालो विझी पिउं।
अच्छा अच्छा, मां वरी मसाला न विझ विझंदी आंयां, सिआारे में वरी बि मसालो ठाहियां घर जो।
ऐं मां हिकिड़ी पीअंदी आयां न त सुबुह जो इअं लॻंदो आ, हिकिड़ो वॾो कोप सुठो खपे चांय जो। त मसालो वसालो विझी मस्तु पीअंदी आहियां, पो वरी शाम जो गर्मी में न वणंदी आ।
हा इहा त सही ॻाल्हि आ, सुबुह जो निंड्र् मां उथ त लॻंदो आ चांय सुठी हुजे, भले ॿियो कुछ मिले न मिले, चांय ज़रूरु मिलणु खपे।
हा हिकिड़ी चांय जो कोप त सुठो खपे वरी ॿिए कंहिंज हथ जी वणंदी बि कोन्हे त पाणे ई काढे पिअंदी आं, त उअ ई वरी आए।
सही ॻाल्हि आहे, पकवाननि में तहां छा विझंदा आयो? मुंहिंजा छाए सॉफ्ट ता थी वञनि। तरिियां ती न त मतलबु सोफ्ट ता थी वंञनि अलाए छो?
त मोअंण घटि विझंदा हूंदा।
मतिलबु न, त मैदो विझंदा आयो ऐं ॿियो छा विझंदा आयो तां?
न बस ॿियो त कुछु न, बस लूणु थोङो विझंदा आयूं।
अच्छा बस लूणु मैदे में, ॿियो इीअं मोइण ईअं, इहो कुछ बि न विझनि?
न मोएंण विझबो आ न, हा मोंएण विझबो आ थोङो।
अच्छा मुइण विझबो आ, त पोइ ॻोए करे अट्टो घणी देर रख
ऐं रखो, ॿ कलाक ताईं रखो, ऐं वेले करे हुनखे थोङी देर रखंदा न, त हुन थोङो सही थी वेंदो। उह मस्त, हा ऐं तरण जे मएल न हुनमें थोङो कप हणी छंदा आयूं, ताकि विच मां कच्चो न थिये, विच्च मां वि सु
हा, मुंहिंजो छा आहे, हिकु त विच मां थोङो सो शायद कच्चो थी वेंदो आ अंउ सोफ्ट तो थी वंञे, जीअं बटूरो कर पकवान जी जॻह बटूरो थो तरिजी वंञे।
न भटूरे जे अट्टे में त वरी ॾुधु पवंदो आ, ऐं ईअं सोडा विझूं।
हा न वरी मतलब हेॾो बटूरो उहो न ठहंदो आ मतलब सोफ्ट थी वेंदोव बटू। कटूरे वांगुर ईअं थी वेंदो आ पो वणे नथो न ऊअ पकवान। न त मां ॾिठा आहिन इलाही पक। पकवान छा आहे माण्हू एयरटेक जे दॿे में बि ठाहे करे ॿ ॿ त्रें त्रें ॾींहं ठ।
ह थड्डे में त ठाहे रखंदा आहिन दाल पकवान। थड्डे में त इअं ई ठाहे रखन सिंधी त दाल पकवान दही वड़ा।
हा दही बड़ा दाल पकवान थयांस्। सब त सिंधी ठाहे रखंदा आहिन न इहा त सही।
न इंअ थड्डो पचाईंदायूं पो सोचंदायूं पर असां वरी हिते तरियल घट खाइन। त पो मां त ठाहींदी घट् आयां। ऐं ॿियो कॾहिं मल पो जाण वाण विझंदायूं हा जाण वाण विझी छॾींदीयां। त थोरो इहो रुखो बि खा त वणे थो पो।
हा इहा त सही। ॻाल्ह हा पो रुखो बि खा कोई माण्हू त ॾिसो ॾही विझी करे जीअं शाम जो बुख थी लॻे। त गुड़ इमलीअ जी चटणी विझी करे खाइन ता डही वि।
हा हा ऐ थोरो बसर वसर विझी छॾ त सुठो इएंं चाट पाप। कपड़ी जीअं थी वेंदो आ।
अच्छा उहो ई मूंखे छा आहे मूंखे किटी करणी त मां चयो ॾिसां पुछा केंखा। टीय खांई त मां चयो पुछ अलाए छो पकवान सोफ्ट थी वेंदा आहिन जें मल बि। तरिया आहिन न मां हमेशा सोफ्ट त मां चयो पुछां केंखा भला।
अटो ॻोहे रखियन था ज़रूर कयो ॿ कलाक त रखो त छोकी मैदो थिए तो न। त ऊवो थोरो सेट थियण में टाइम लॻे थो मैदे जो।
हा त अटो मतलब न। हा अटो टाइट गोयां कीअं थोरो मतलब नरम गोयां अटो।
न नरम न। ठीक ठीक हुजे जीअं फुल्कन जे जीअं थींदो अ न।
जीअं वधीक आलो बि न हुजे ऐं सुको बि न हुजे।
वेलजी बि आराम सां वञे न छोकी उहो रबड़ मैदो त प्यो खिचेचंदो आहे जीअं।
हा बरी बेले आती नंढो त थी व।
नरम कंदा न त खिचेंचंदो अ। खणंदा त नंढिड़ो सो थी वेंदो।
नंढो त। थी वेंदो आ मतलब। सम्झ में न ईंदो आ वरी कॾहिं कॾहिं त ईअं लॻंदो आहे बाज़ार मां वई वठी अचूं वरी बाज़ार जो छाहे। खाइण जी इच्छा नथी थिए न ॿाहिरयों हींअर छा आहे मौसम बि लॻो प्यो आ ऊ।
हा बरसातुन में त बीमारियूं।
हा बरसातुन में त तांखे पतो बीमारियूं हिं हो त इन लाइ शइ वञण जी। छ ई न थींदी आहे बिल्कुल अॾी आतवार हुयो। मां हिनन् खे चयो तांई वठी अचो किरानो विरानो मां त बिल्कुल न हलंदीसां आऊ मां त घर वेठी आहियां। अ।
असांए हिते त हेएॾी गर्मीयां सिकूं पयो आ बरसात लाइ।
न हिते त हाणे मौसम हिते त हाणे ॿिन ट्रिनिंन् ॾींहंन। हा मौसम सही थी वयो आ, वरी बि कल्ह एहड़ी गर्मी न हुई अॾ बि कान्हे एॾी गर्मी।
अच्छा हिते त बरसातूं थियनई दिसंबर जनवरी ईअं। हुन टाइम ते थियन बाक़ी त हिते पंजाह पंजाह डिग्री तेंप्। टेप्रेचर हले थो, पो हुन में मां वेठि
पो हू पंजाहु पंजाहु डिग्री टेम्परेचर कैंखे चइबो आ हिते पंटीह डिग्री टैम्परेचर आ, माण्हूअ जी हालति ई ख़राबु थी वंञे
सॼे ॾींहं में ॿाहिरि निकिरूं कोन, शाम जो केॾी मइल थोङो वण हिलन हवा ॾियनि त ॿाहिरि निकिरूं, न त त ॿाहिरि ई न निकिरो ऐं निकिरूं बि त गाॾियुनि में एसी हले।
हा इहा त सही ॻाल आ, पो त पंजा डिग्री जे टेम्प ट्रेचर में त बाहिर निकरण ई बेकार आ।
त निकिरूं ई कोन, छा कजे पो, घर में ई व ॿ टे महीना घर में ई निकिरंदा आहिन। टे चार महीना त असांजे त, हिन टाइम ते त ॾाढी गर्मी हूंदी आ ॾाढी, सियारो बि हिते उते जेड़ो कोन थिए। कि स्वेटर पाएजनि, हू कजन, एड़ो सियारो ई कोन थ्ये।
न वरी हिते त सीउ बि एॾा पवंदा आहिन कि असांखे ॿ ॿ सवेटर कंबल सवणूं त कढणियूं पवंदियूं आहिन।
वठंदा आंयू, मुश्किल सां अचूं ईडिया त पायूं न त त हीअं पिया हुजनि सेटियुनि में।
पो मतिलबु ॾिसो हिते गर्मी वधीक थी पए न, सिआरो घटि थो पए बिल्कुलु मतलबु सिआरे हो ई काने, हि त हिते ई गुजरात वांगुर थी वियो। गुजरात में बि हा गुजरात में बि गर्मी हांणे पवण लॻी आ। पहिरियां त न पवंदी इ, हाणे वंञी थोङी पवणु लॻी आ गर्मी। सियारो उते बि न पवंदो आ, पंखा वंखा हलंदा आहिन।
हा त असांजे बि ॿारंई महीना पंखा, एसियूं हलनि पिया।
उ ॿारहां महीना ई एसियूं हलंदियूं थव!
घणो करे त मुश्किल सां मेहिनो बंदि थी त थी, न त त हिते गर्मी पवंदी आहे त पो एसी हलाए रखंदा आंयुं, बरसात थोङी थी, ॾिस दिसंबर में त उमस थी वेंदी आहे।
हा
चिप चिप, चिपचिप, हो वरी एसी यूं हलनि।
किन्नी गर्मी थी वेंदी हूंदी, हिते वरी उहा जुलाई में थींदी आ। उहा वरी छा आहे हाणे ॿ टे मींहं पया न, हाणे घणो करे न पवंदा। पया त पयो हिकु ॿ, थोङो हाणे ॿ टे ॾींहं थधो मौसम थियो। मतिलबु जेकी लू लॻंदी आ गरम, गरम हवा हाणे उहा बंद थी वई।
हिते हिय त एड़ो अखियूं सड़ंदियूं आंइन खुलंदियूं कोनन ॾींहं जो भेण।
हा पो ई आ हा त सही ॻाल्हि आ, गर्मीअ जे करे पो त मथे में सूरु पवंदो ई सही न, इहा त सही ॻाल्हि आ।
उहोई आ न, पो उथी करे थोङी देर वेयंणो पवंदो आहे। शांति सां थद्धि वापिस लस्सी पी छॾियूं या कुझु बि।
हा उहो त सॼो ड़ींहु पियणो ई पवंदो न त पाणीअ जी कमी ती थी वंञे, इहा त सही ॻाल्हि आ। उह ई त, मां चयो ई कॉल अटेंड कयां वरी ॾींहं जो टाइम थी वेंदो।
मां बि अॼु सुबुह खां कयो ई कोन।
न वरी मां बि छाहे क अं मां बि कम में लॻी पई हुयम मां हिक ॿ कयो वरी मां चयो ठीक आयां ऐं।
न मूं पाण हिकड़ो बि कोन कयो मूंखे पाण जोॉइन करे अञे। चार ॾींहं ई थिया आहिन पर दूं सुबुह खां थोरो बिज़ी बिज़ी हलियम पे। त टाइम ई न मिलियो हाण वञी फोन कयां। त मैसेज ॾिठा त मां तांजो मैसेज आयो त मां चयो ठीक। मां नए कंहिं सां ॻाल्हाए ॾिसूं शायद ॿ ॻाल्हियूं सिखण लाइ मिलन थियूं नए कंहिं सां।
हा न न हेकारूं अंजान माण्हुन सां ॻाल्हायूं ता न त बढ़िया त थो लॻे हेकारूं। छा आहे ॿ ट्रे ॻाल्हियूं सिखण लाइ मिलन थियूं न हिन में कोई उहो बुराई थोरी न आ।
न न बुरई कोन्हे पर हिक थोरो हिक पहरयों दफ़ो ईअ झिझक। थींदी आहे न कॾहिं ॾिठो न को कयो। न मां हाणे ई जोईन कयो आ न त मां चयो हाणे ट्राए करे ती ॾिसां।
पेहेन।
अच्छा, मां कैस। त बिन ॻाल्हायो असांजे हिते जे ग्रुप जी जेके एड थियांन उहा ॻाल्हाइन। पियो त ॿ टे ॾींहं त ईअं ई निकरी विया मुंजा त मां चयो अॼु। ट्राए करे थी ॾिसां सायद केर नयो मिले।
हा न न करो बढ़िया सु सभ सुठा माण्हू आहिन पंहिंजे ग्रुप। मां सभिंसा ॻाल्हायो अलाई माण्हुनसां सां हा न न सु। सुठो आ न हाणे ॾिसो यूट्यूब में बि न प्यो पतो पए पकवानन जो मां तां खां पुछी वरतो न। यूट्यूब में बि छाए सर्च। सर्च कयो हुनमें सभ हि ॿुधाइन प्या अजवाइंन बिज ए बिज। पर छा हे एतरो नथो सम्झ में अचे जीअं कोई माण्हू ॿुधाईंदो आ। त उहो न पयो सम्झ में अचे हा अलही शइ पर। पवंदो आ त मां चयो तांखांई पुच्छ्यो वा भला।
हा हा सही आ न मूंखे बि कॾहिं कुछ पुछिणो हूंदो त हिन बहाने पुछी वठ। वंदम तां बि कुछ। कुछ सेखारे छॾिजो मूंखे ब ह ज़रूरु। ॿियो तांजा ॿार वार ठीक आहिन।
केर।
तांजा ॿार हूंदा न नंढा।
हा मूंखे छोकरो आहे न हिक ॾह साले जो हुयो वयो न आज ह न। फादर्स डे आ आऊ संडे बि आ न।
अच्छा।
त वयो आ पी सां। पुरानो वठण आऊ मां चयो वञो घुमी अचो बयी। मां त न वई मान।
न सही आ न।
हा हे चवन उहेई त चवन प्या हल। मां चयो मूंखां कान थो पूजे इक त छाए गर्मी उमस वारी गर्मी थी वई आ थोरो ठॾो मौसम। पर मां चयो वरी अचां वरी रोटी कयां वरी रंधणे में त घिरणो ई पवंदो आ न।
हा उ ॾाढो को कम बुरो थो लॻे।
मायुनि खे त चई घिरणो ई पवंदो आ भाॼियूं वरी रही। अची करे ठायां वरी रोटियूं कंयां त हिन लाइ छा आहे मां चयो। पो हो कयां थी तांहि वञो घुमी अचो मां त कांन थी हलांव।
हा सही आहे न छा कजे ॿई कम थी वञन तां रोटी ठाहे वठ।
हा उवई त वरी, शए ईय न पुजंदो आ कान्ह, हूअ अचु घुमी करे त वरी रोटी न पुजंदी आ, वरी ॿाहिरियूं भाॼियूं घुरायां किन सिनियूं न वणंदियूं इन ॻाल्हि।
हाणे वरी मौसम बि ईअं लॻो पियो आ, किन्नो।
हा उवो त आहे।
हा, पाण त एॾी घर में छाहे ॾिसो सब सफ़ायूं ता कयूं, हिकु हिकु शयूं जो ध्यानु ता रखऊ। ॿाहिरि अलाए छा ता करे ॾियनि, अलाए कहिड़ी भाॼी ता ॾियनि न।
उ त सही ॻाल्हि आ, ॿाहिरि जी रोटी ऐं घर जी रोटी में फ़र्क़ु त आहे।
हा इलाही फ़र्क़ु आहे, ॿाहिरि पतो थोडी आ पाण खे छा ता मिलाए ॾियनि छा ता न
अ इन मौसम में त ऊअं बि डप आहे। बीमारी थियण जो
हिन मौसम में त शहे बिल्कुलु बी न खाइजे।
हा, ॿियो, ॿियो सभु ठीकु आ? हा हलो हरिओम, वरी ॻाल्हाईंदासीं ज़रूरु। हा हा हा हा ठीकु, हरिओम, हरिओम।
हा